की हाल चाल छै यौ
ठीक छै अहाँ अपन सुनाउ
हमरो ठीक आइ काल्हि किमहर रहै छियै
गांवे मे छी एखन तऽ
गाँवेमे मेला तेला नै लागै या गाँव मे
लगै छै मेला तेला एखन तऽ मौसम नै छै मेलाके तऽ
अच्छा मौसम नै छै यौ अहाँके गाम मेला मे चूला तूला लागै या
झूला हँ झूला तऽ लगै छै
कोन कोन
रहै छै दू चारि गो जदा बड़का नै मतलब छोटे ठीक ठाक लगै छै मतलब
हँ हँ अमरूद तोड़ि लेबै आब जे खा लेलकै से खा लेलकै बानर हम की करियै जे खा लेलकै से खा लेलकै आब ओइमे हम की करबै हँ आओर बतबियौ
बस सब ठीकठाक छै
यौ गाना चलै छै पीछे केमहर छियै
नै घरे पर छी कि बताउ घर के बगल मे छै शादी तादी नाय
एखन शादीे लगन कहाँ छै यौ
अखन आइ नै छै मतलब दू तीन दिन के बाद छै एकर मुसलमान
अच् अच्छा मुसलमान के शादी के कोन लगन होइ छै
वहए न बजेने छै पाँंच छ दिन पहिले
रोनाक एतै रोनके दऽ दियाँ पाँच पाँच छय दिन पहिले से अहाँ अहाँके बुझलय यए मतलब मुसलमान सबके शादी केर केना होइ छै
ह ओ तऽ पता अई ई सब हिन्दी गाना चला रहल छै पाँंच छओ दिन से की बताउ भरि दिन दिमाग खराब केने बहुत जादे बहुत दिन राति बजेने रहैया एकदम उहोमे तेज आवाज मे घर के बगलेमे छै घर
दिक्कते भऽ जेतै अहाँके तऽ आओर बतबियौ यौ अहाँके गामव केमर य हमरा बतबियौ न हमरा नै पता य अहाँके गाँंमके लोकेशन
ई एम्हर दरभंगा स एम्हर जेबे मधुबनी मधुबनी से आहा के उर वाला रोड पड़े छै
कोनवला रोड
गांव के तरफ जाय छै रोड
अच्छा बुझलियै बुझलियै हमहूँ आऔर अहाँके गाँव मे मंन्दिर तंदिर आव आओरइ नीक जैना जेना हमर गाममे छै आब सुनने सुनने छियै ने हमर गांधी मन्दिर स बिदेश्वर छिमस्तिका
दुर्गा मदिर छै हमर सबके गाँवमे
ह कैम हट छै बूखा आबे गेलै देखे नै छी मम्मीके कहै छिय अहाँके नैय कहै छियै चलु न धनवाद ठीक छै आओर बतबियौ ऽ
ठीके ठाक य सब आहाँ बताउ कीऽ
हमर गाम। हमर गाम आयल छी अहाँ नय सिधांत सिधांत मे आयल हैवे
की नाम है अहाँके गाँंवके
उजान बड़का गाँव
अच्छा अच्छा उजान नैय हमब नैय गेल छि
एऽऽअहाँ की घुमलियै फेर मिथिला हाट गेल छियै
मिथिलो हाट नैय छी गेल
भैऽ ऐअहाँ त कोन गामके आदमी भेलियै यौ मिथिला हाट नैय गेल छियै हमर गाम नैय आएल छियै ई सब कोनो बात होइ छैय अबियौ हमर गाँव कवो कखनो भेट घांट करबै यौ भेंट घाट हं भेट घाट नै हेतै त केना हेतै यौ ऐते दिन भऽ गेलै एक बेर हम हमर सबके भेंट भेल छलै ओकरे घर पे पर भैल छियै ने अहाँ खाना बनबै छलियै जते हमरा याद छै ककरो बर्थडे छलैऽ हँऽखाना तऽ हँ खाना मतलब ओम्हरे छलियै मतलब खाना ताना में व्यस्त से बात नैयभ पाएल नीकस
केकरो अथी भेल रहै की कहै छै चच्चाके सालगिरह रहै शायद
हं ऽहं ऽ हं एनवर्सरी हम बुझि गेलिअइ बुझि गेलिअइ सालगिरह
हँ ऊ ऊ भैया सब आयल रहथिन मयंक भैया सब उएह सब बनेने रहथिन खाना हँऽहँ
ओहिमे अहां व्यस चलियै त बातचीत नैय भ पेलै त ठीक छै आऽ ऊहा स सुनलियै बूल्लूके फोन फोइन तोइन फुटि गेलैए
हँ बु्लू के ऽ फोन फुटि गेलै सुनलियै
हँ हँ हम त ओहरे छियाईहम अहाँके बत बताबै छिअइ ठीक छै हम ओम्हर छलियै ठीक है ओकरे घर पर राइ राते में की भेलै की हमसब ब ओकर नबिया के बरडे छलै अगला दिन से हमसब बारह बजे तक जगलियै ओकरा विस करै लाऽ आओर बारह बजेके बाद हमसब सुति गेलियै बु्लुआ की केलकै ढ़ाई बजे तक फोने देखै छलै बुझलियै ढाई बजे तक से फोन देखे छलै ओकर बाद फुफाजी उठि गेलखिन पीसाजी हमर ओ देख लेलखिन कि ओ फोन देखे छै रातिके ढाई बजे तक ओ ओकरा धरि देलखिन मतलब ओकरा मारलखिन नहि खाली डटलखिन ओहि समय ओकर बाद ओ ढाई बजे गेलै सुतै लाऽ भोरमे जे उठलै भोरमे ओ स्कूल नै जाइ छलै हुनका चढ़ि गेलै गुस्सा पहिले एक थपड़ मारलखिन प्यार से एक मतलब नहि नीत लगैलखिन एक थप्पड़ हमहूँ बगले सुतल छलियै हमरा डर लागि गेलै ई की करै छथिन बुलुआके साथ
हाँ -ह
ओकर बाद ओकर बाद ओकर फोन उठा- उठाक पट- पटकि देलखिन एकदम तेजसँ हमर हालत खराब हम अप- अपन फोन छुपा लेलियै
ह-हँ-ह
हमर हालत खराब हमरो फोन नहि फोरि दे हमर फोन तऽ ओहाए एय भऽ जे जैतनि एहिपर हमर तऽ पिसाजी छथिन हमर तऽ फोन नहि फोरि सकै छथिन हाँ ओकर फोन ओकर बाद ओ गाएब सात बजेसँ हमरा फोन करै छै अहाँ आउ फोन केलियै कि बोलुआ केमहर छै बुझय हमरा बुझले नहि यै आ केम्हर गेलै ओ हमरो टेंशन भऽ गेलै कि केम्हर भागि गेलै उ उ छै कनि एम एम्हर उम्हरके भागि गेल हेतय केम्हरो नहि पर आबि गेल ओ आबि गेलै ओकर बाद हाँ मुडियल आदमी छै ओकर मूड बिगरि जाइ छै बट एते तऽ ओ शिष्टाचारमे रहै छै की पप्पाके एक शब्द नै कहलकै एक शब्द नहि मारि देलखिन फोन फोड़ि देलखिन किछो कऽ देलखिन एक शब्द नहि कहलकै पप्पाके बुझल-बुझलियै हाँ से ठीक छै ओकर बाद अनुराग एलै जिम तिमसँ ओकरो धरि देलखिन ओकरो डटलखिन खूबे ओकरो एकदम नीके डलखिन नहि ओ ओकर बाद हमरा आइ-आइ बुलुआसे बात-बात भेल छलाह कहलकै मूड ठीक छै एखन ठंडा छै पर ओकरा फोन तऽ चलि गेलै तऽ चलि गेलै आब देखै छै फोनके एखनो आबै छै बात भेल छै भेलै बोलूसे
हाँ बात तऽ भेलै आइ बुल्लूसँ
अच्छा बादमे आइ बुलूआके एकदम नीक मतलब एकदम रकम भेटलै याऽ बुझलियै
हाँ हाँ
सेसब अहाँके तऽ बतेने हेतै यौ हम एक बात गौरऽ केलियै हम एक बात गौर केलियै जे अनुरागके रकम भेटने छला ने
हाँ
ओहो सैटरडेके भेटलै आओर हमरो सबके सैटरडेके भेटलै से हम बुझि गेलियै कि इसब भऽ भऽ तऽकऽ सटरडेके भेटै छै एकटा चीज हम बुझलियै
दोसर अथी एले न ओकर
दोसर की दोसर हँ अनरा क के दोसरे छै पर ओकर पहिल पहिलुका जे छलै सेहो से सटरडे के भेटलै बुझलियै हँ दूसरो सटरडे ए केँ हे जे शनिवार केँ सप्ताह शनिवारे केँ क्लियर होइ छै अहाँ अखन रविवार केँ डालियौ अगला शनिवार जहाँ शुक्रवार केँ डलबै ते अगला शनि शनिवार मतलब ओकर बाद वाला दिन
तऽ ओइकेँ हिसाब तऽ ओइकेँ हिसाबे आइयो ऐबाक चाही अपना सभ केँ
हमर तऽ ऐले हमर एलै तेसर नै हमर पैहिलन पहिला भुगतान
अच्छा पहिल लेल रहै अहाँ केँ
हँ हमर पहिला ऐल अ है हम बीच में बैंक डिटेलसो चेंज केलियै
अहाँकेँ जे पहिल अथी में रहे मतलब
सपटा जोड़ की हँ सब दोसरो भुगतान जोड़ केँ हँ हँ सबटा जोड़ देने रहैै तेसर जे बदे तेसर केँ कखनै बनतै अहाँ बुझलियै
हे ओ सर अहाँ केँ एकर ई रहे पॉलिसी मतलब जेना आइब भेज देलकै सब केँ पैसा आइ केँ तीन दिन बाद फेर प्रोसेसिंग में आइब जेतै ओ पैसा
ठीक छै
मत मतलब अगला पेमेन्ट
तीन दिन तक ई टिक जेतै ने हमरा कनि हमरा कनि छै कि तीन दिन तक टिकबो करतै कि नै ई जे सिस्टम छै चैल जे
लेकिन लेकिन हमरा डाउट बुझा रहल अइ जे मतलब सात दिन में भूगतैने केलकै ए एखन ई वाला जे एले य तऽ ओइमे लेट लगा देने रहे पैसा ने
हँ हँ तऽ भऽ गेले न ओ सब केँ भऽ गेलै अहाँ कऽ छलै भुगतान एलै कि नै
हँ हमरो रहे आइब गेलै आइए
आइब गेलै ठीक छै अहाँकेँ कतेक भुगतान छलै
बारह सौ साइठ केँ
जो अहाँ तऽ भर एकदम छपलिय यौ अहाँकेँ भुगतान में कमी नै या
हम केनहो रहियै पैंतीस चालीस गो कॉल केने रहियै टोटल
पैंतीस चालीस हमर तब आठमे एते बैन गेलै यौ ई हमर साथ दस हँ ई हमर साथ दसमा छै बुझलियै दसमा भुगतान महिना केँ दसमा भुगतान छै ओकर बाद जे जे बनल रहै पहिला बार ओकर बाद दोसरे छै हमर आलस भऽ गेलियै आलस में छियै एकदम किछो करबे नै करै छियै
अहाँकेँ दोसर अइ अनुरागो केँ छै दोसर बुल्लूके छै पहिल हमर मतलब
नै हम हम हमरो पहिल छै हमर पहिल छै पर हमर दोसर जोड़ि कऽ सैय हँ दू हँ दूगो जुड़लकै आब जे तेसर बनतै ने ओइमे हम आइ सोचे छियै कि तीन चारि टा कऽ लियै जे तेसर बनय तऽ सेहो नीक बनय कनी कम के नै बनै अब हम एते बुझ गेली कि हम द ये दै सातो दिन मे कि दसो दिन मे दए दै छै तऽ जिते बनै से अपन बेसी के बनै ने हूँ हँ से तऽ मतलब ठीक कि हमरा तऽ एकदम सिस्टम ठीक लागल हूँ
हँ लेटसँ अबै छै ठीके छै लेकिन हँ
हमरा तऽ एकदम सिस्टम नीक लागल की हँ मिल तऽ जाइ छै आब सात दिन रुकु कि दस दिन रुकू भेट तऽ जाइ छै अब अगला बेर के भु कन भेटतै कि नई ई कनि संशय मे छै पर हम अपन हिसाब से तऽ पाँन सात टा क ये लेबई ई त बुझलछैय हमरा
हम तऽ आइ कऽ लेलियै कते पाँच गो भऽ गेल हेते पाँच छ कखन भऽ गेलयै हमर भोरसँ
हँ तऽ बड़ क लै छियै हम तऽ ओते नै कऽ पाबै छियै घरमे आदमी सब रहै छैै तऽ
एहिबेर लेकिन कमे मिलतै हमरा पाँच छ सो शायद द दै
किया
वला छै लिमिट लगै वला छै आब
उ लिमिट लगैवला छै से त हम एई हफ्ता से लिमिट लगतै कि अगा हफ्ता से ऑलमोस अहाँके पूरा भऽ गेल छै
हँ एक सो अस्सी मिनट के भऽ जायत तऽ अहाँके बन्द कऽ देत टास्क तब अहाँ नै कऽ सकै छीयै कॉल नै ओम्हरसँ आयत ने अहाँ कऽ सकै छीयै एम्हरसँ
तऽ हमर सबके जेना हमर त नै एक सए अस्सी मिनट मे तो हमरा बहुत समय यौ हमर त सा साठि सत्तरि मिनट हेतै तऽ हमरऽ त कऽ सकै छियै एक अस्सी मिनट तक कि ओय ओहो दू तीन दिन मे खतम भऽ जेतै जहाँ हम सुनलियै या दू तीन दिन मे भुगतान सब बंद भए जेतेै
फ्रइडेके आहाँ के नोटिस ठि वहाट्सप पर मैसेज केने रहए हँ तऽ आहाँ के चान्स अय जे बन्द कऽ दियै
त पर जत्ते छै ओत्ते तऽ पेमेंट द कऽ बन्द करतै ने पर एखन तक प्रोसेसिंग मे नय गेलै या
हमरा मे हमरा जतऽ तक काईल‌ तक सुनय मे एला फ्राइडे तक रहै फेर कहलकै जे मतलब जे नीकसँ टास्क पूरा करि रहल छै ओकरा चौबीस घण्टा तक आउरा बड़हा देतै टास्क
ठीक छै तऽ आइ आई लाल
आइ लास्ट डे हँ ओई हिसाबसँ तऽ हेबाक चाही लास्ट डे आब कन्फर्म की नोटिस छै ओ हमरा नै पता यऽ एखन
अच्छा तऽ आइ लास्ट डे छै तऽ तऽ जे दोसर मतलब दोसर भुगतान केँ बाद केँ जते टास्क छलै ओकर तऽ देतै ने
सबटा देतै जते अहाँ एखन तक केलियै उ टास्क अहाँकेँ खतम भऽ जैत सबटा जोड़ कऽ देत
हँ